एक।
की हाल- चाल।
बस सब ठीक- ठाक छै, सखी अहाँ अपन कहू केहन छी।
हमहुँ ठीक- ठाक छियै।
ठीके छियै केना -केना अहाँ हमरा याद केलियै।
हममे सोचलियै की हँ विशेष पछ ह
अंय की बात छै भाई।
हमर घर में सोचलियै पूजा छै, अहाँ आबू हमरा कन।
अच्छा कब छै पूजा, कब रखले छियै। हू कब रखले छियै पूजा? हेलो ओ काल्हि अइछ।
हँ कल है।
अ -अच्छा। तऽ कोनो विशेष, कि एहिना अहाँके मोन क देलक तऽ अहाँ पूजा राख लेलियै।
कोनो विशेष तऽ नै, हमर मन करलहुँ त पूजाके बच्चाके छै जन्मदिन तैं से।
आ तऽ विशेष केना नहि छै, भगवान एहन दिन खेलखिन हँ बड सुन्दर केलियै यऽ। आ
कर दै छी पूजा- पाठ तऽ होइके चाही।
आहां नै बड्ड- बड्ड सुन्दर काज कएलौं। पूजा- पाठ रख दै छै, बच्चा सबके जन्मदिन पर तऽ बड्ड सुन्दर काज करै छी। आइ काल्हि देखियौ बच्चा सबके तो आशीष भेटबाक चाही ने भाई, तो एहन इएह बहाना कमसँ कम से कम दस आदमी के ओकरा आशीर्वाद तऽ भेटत।
हँ ओहे खातिर से हम सोचलि कर दै छियै, तऽ हमर बेटी कहले अहाँके आबै लए।
आ नहि-नहि एकदम इहो कोइ कहै वला बात छै, अहाँ बजेबै हम ना अइब आयब। ई हो सकैत छै कत‌ऊ, आँ हम तऽ अऐबे करब। कता बजे के प्रोग्राम रखले छी, कएते बजे पूजा हेतै स्टार्ट।
दस बजे से हो जेतै। सबेरे सकाल त करेत छियै, लेकिन लेट सबेर जाने छियै न होइए जाइ छै।
नहि-नहि ठीके केलहुँ, अभी देखियौ गर्मीके छै दिन। दिन भरके उपास रहत जे तऽ आउ दिक्कत करत, ओकरासँ अच्छा छै कि दिनम सवेरे ज्यो भए जेतै पूजा। तौं कम से कम आदमी चाय पानी तऽ पी सकै छै फेर।
हँ इ चीज खातिर हम सोचलियै कि, नहि-नहि-नहि कर बोल दय छियै अहाँके आओर बदबू की सब करै छी अहाँ।
बस अभी त बैसले छलौ। सब बाज बाल-बच्चा गेल छै बाहर खेले लेल, तऽ हम बैसल छलौ। नीके केलियै कि अहाँ कॉल कर देलियै। तऽ हम त सोचबे करै छलियै कि, ककरो कॉल कऽ-कऽ आ गप
नहि-नहि-नहि वही तऽ हम सोचलियै करब आब अहाँ के फोन। त कर देलऊ, हँ बड़ दिन त भए गेलै अहो से बात।
हँ आ की करबै देखियौ, बच्चा सब रहै छथिन, मालिक रहै छथिन, तऽ काजो तऽ रहै छै घरमे। एहन थोड़ीेये छै, बुझे छियै बहिन हमहु अहाँके तकलीफ, एहन बात नहि अछि। जो गति तोड़ बहिन, ओहि स गति हमरो।
बड बदमाशी करै छै।
आय बच्चासब नहि करत बहीन, तऽ अहाँ हम-हम करब आँ। से कहियो नहि अभी ओ सब के उम्मीर छै, कि उ सब कर सकै छै बदमाशी।
बड़की के तऽ हमे डाँट-डुट के समझा दय छियै, आ छोटका के तऽ नहि समझा पाबै छियै।
ए नहि कहियो जे बड़ सब रहे छै न, कनिक उ सब तऽ सीधो रहै छै डाँट डप डपट कर दियऊ। तऽ कनि ए समझबो करैत छै, बुझबो करैत छै, लेकिन जे छोटसब रहैत छै बाप रे बाप नहि कहियो। नाकमे जे दम करै छै न बहिन, हम तो कह नहि सक कै छी केतना दम के एकदम नहि सुनै छै ए रट्टी मारत लागत, अहा के एके टा बात के रोट जे लाग लागे ला गत कि उ जब तक पूरा नहि होइ छै
तब तक करते रहै छै, मुँह लटका लै छैय।
हँ- ऐँ- ऐँ -ऐँ ऐँ आ उ से हमरा लागै छै कि, बाप रे बाप की जे हम कर दियए ओकरा।
हँ ओही बात छै।
हँ तब लागे छै न कि चल जे बोले छै न, के करके ओकरा चुप करबा दिए, आ से से ओ ओ कर तऽ दै छियै। हँ कर तऽ दैत छियै, लेकिन उ सबके मन जे बाढ़ा बढ़ि जाइ छै।
हँ मन तऽ खूब बढ़ल छै, हमर छोटका बेटाक
तब ई नैय कहेयौ, बच्चा सबके मोन बड़्ह झाइ छै कि हँ इ एहन हम करबै तऽ हमर मम्मी पा पा हमर सब जिद टा पूरा कर देै छै, हॅं उसब भी बुझै छैय कि मग्मी पापा हमर कतऽ कमजोर पड़ै छै, से से काज हम कर लिअ। बुझलियै?
यहि सब होइ छै, मेरे हमरा त बड्ड माथा खराब अई।
हॉं, नैय कहियौं, हॅं। तऽ अहाँ रखले छियै तऽ साँझ के भी, साँझ के भी कोनो प्रोग्राम छै की?
हँ सामों यार में छै, आ साम में ओतना तऽ नैय छै, मगर हल्का फुल्का छै।
अओ अच्छा हित कुटुम सबके छै की?
हँ, छै।
केतेक परिवार के न्योतलियै यैऽ?
की बोललियै बहिन नैय सुनलियै?
ए-क-पु-पूछलियै अहाँ से कि केतेक परिवार के नोतलियै यैऽ?
जादा परिवार नैय छथिन, दसे टा।
आ दस टा छथिन तऽ फिर भी चालीस पचास आदमी के तऽ खाना बनबे करतै बहीन। हॅं, तऽ की बिसेष के तऽ प्रोग्राम नहिये रहत? अहाँ तऽ भोद एक ओ-ए-पूजा करै छी तऽ सब भेजे में न रखबै? शकाहारे भोजन न रहत?
सब-सब सादा रहै, पूरी रहत, सब्जी रहत
हँ-हँ।
खीर
हँ-हँ। आ नैय नैय नीक करबै, बड्ड नीक करै छी। जादा के बिसेष के जरूरतो नैय छै, देखियौ आजकल के खर्चा पानि दऽ क आ महंगाई देख कर के त हिम्मते नैय जुटाई छै, अहाँ फिर भी बड करै छी।
करबै।
त बच्चा सबके देखियौ रहबे करै छै, आ पूछै छलौं बहन कि अहाँ के ई बच एऽ कारी के काज भेटल छै?
हँ बहिन, कारी के काज भेटल छियै।
अच्छा तब तऽ अहाँ के टको भेटत होले ए-भेटले होत?
हम-हमरा तऽ भैऽ गेलै हँ।
हँ भेटल छै न? काज भेटल छै न? तऽ करै छियै?
हँ करै छियै, कर ले छियै, काम उम भऽ जेतै त, भैऽ जाइ छै तऽ कर लै छियै।
अच्छा-अच्छा।
कर लै छियै बहिन।
अऽ नैय
बड सुन्दर काज छै, हँ सही बोललियै बहिन अपन सबके की
हँ नैय देखियौ, घरोलू महिला हमसब रहै छी, काम काज तऽ रहै नैय छै? काम काज की र-नैय रहै छै? घरके तऽ काज रहबे करै छै, लेकिन देखियौ बीच में एक दू घं त जे हमसब आराम करै छी, ओकरा में ई का-कारी के काज जे हम सब के भेटल अई ओकरा कर लेबै हँ तऽ अहाँ क जे कियो किछ नैय होइ छै, तऽ किछो तऽ टाका भेट
कुछो त नैय।
हँ किछो तऽ पाइ भेटै छै, कम से कम ऊ पाइ से अ उपाय से कनि काजो तऽ हो जाइ छै ने अ आ जानै छियै ई बड् सुन्दर काज छै प्ले स्टोर मे जे रहै हँ हँ पहिले हमसके भी विश्वास नहि होइ छलैय। लेकिन फिर जब हम एक बेर मीटिंग अटेड के न तऽ ओकरामे बतैेलक कि ई जे प्ले स्टोर मे रहैत छै एऐप्प से सर्टिफाइड रहै छै ओकरामे कोनो ई क्राइम नहि हो सकै छै बुझलियै। फेक एप ने रहे छै इ रियल वाला रहे। छै आ एकरामे हँ आ जानै छी ई कार्यमे की होइत छै जे हम गप करै छी बुझलियै। तऽ ई बात के कड करै छै। अ हँ आ एकरामे फेर ओ आ ए हमसभ बादकेँ रिकॉर्ड कऽ कऽ आ ओकरा फेर अच्छासँ कऽ कऽ आ गूगल मे डाले छै किआकि देखियौ केितना आदमी जा रहै छै कि कत कतौ दोसर जगह जाइ छै काज करय लेल या कतौ काज पड़ल या कोई आदमी ओहन रहै छै जेकि हिंन्दी भाषा नहि बुझैत छै या इंग्लिश नहि बुझैत छै। तऽ ओ सब की करै छै गूगल में जााक सर्च करै छै। कि ई वला बातके केना हम बाजेब बुझलियै। तऽ ओ जे सर्च करैत छै ने बहिीन तऽ जे हमसभ कहै छियै। तऽ ओ आ ए गूगलमे जेना सर्च करत वाक्यके तऽ ओ मैथिलीमे आब जायत तऽ ओ ओकरा पढ़ के आ अपन काज कर सकैत छै सेष से लेल ई क्षेत्रीय भाषा के कर रहल छै ई
की रहै छै।
सर्वे कर रहल छै हँ-हँ। से से तो कहलो हँ बड सुन्दर छै काज।
नहि नहि बड़ सुन्दर काज छै बहिीन सभके।
हू-हू सही से तऽ कहलहुँ कि बड़ सुन्दर काज छै अहाँ सब अपन हित कुटुम्ब सबके जे रहै अहाँके छै ओहन जकरा के जे छै जरूरत सबतके जोड़ दियअ बुझलियै हम तऽ जोर देले हँ हम तो अपन सब मालिको जु हँ
आओर जोड़ देबै। आओर सब बतब ही
सब ठीक छै बहिन।
आबाज जाइ छै हमरा?
हँ हँ आवाज आइया। किया अहाँके आवाज कटैत छै की?
नहि नहि जे नेटवार्क के प्रॉब्लम छथि।
आ की करू बहिन सब जगह के जाने छियै ने रहे छै कतौ कतौ के प्रो प्रॉब्लमे रह छै एतऽ हमेशा टावरे के प्रॉब्लम रहै छै। की कहू हँ अहाँके तऽ बड काम हेतै अभी।
हँं बड्ड काम भेटल छै। बड्ड नीक -नीक काम भैइल अच्छा। सड़ल- सड़ल काम दै छै।
हँ बड्ऽ बड्ड सडल काम देै छै। हँ। से नहि कहियौ बड सुन्दर छै ई सब। हं अच्छा कउनो दिक्कत नय छै। अहाँ जाउ फिर सबके न्यतु। अहाँके अभी बड्ड काज हेतै कल लेल, बुझलियै? अहाँसभके न्योत लिअ आ तखन हमरा खाली एक बेर कल भोरे अगर टाइम भेटत अहाँकेँ
नय - नय अहाँके हम कल सुबह- सुबह फोन करब।
हँ- हँ- हँ -हम आइब जैऽब नऽओ बजे तक। हँ-हम नौ बजे तक अहाँके क-घरमे हम पहुँचल रहब एहन दिक्कत नय अइछ। ठीक छै ने बाल -बच- च्चा के समेट -उमेट के नाास्ता पानी करा द्क- हँ। हम तऽ उपासेमे रहब लेकिन बाल बच्चाके सबके खिला -पिला देब आ तख्खन हम लेके सभके आ जैऽब।
हँ नय बहिन आ ऐऽब।
हँ- हँ -ह एकदम -एकदम कहैवला बात नय छै। अपने घर छै। हँ ठीक छै बहिन‌ फिर राखू हँ। ठीक छै।